हलो हेलो
हेलो
हँ केकर छै।
हँ बोलू
खेलिये।
और जो
आँय खेलियै।
ओ
महाराज भऽ की रहल या? अना कथि लेए बजै छी।
मालूम नै
आँय
निम घ छै कर
एना बला कत ल भजै छियै।
मतलब
एजुएशनमे
एगगेशन मे कहाँ ह कुछ
आ दरभंगा मे फूल गाछी छै, देखने छी।
अब नई यौ
हँ तऽ, छै कतहु
मालूम नय हतै की बात
कतहु छय, देखने छियै।
नओइ
हँअ इ बुरहबा कथित लै घर खोइल क आइब रहल छै, पता नै, हँ हो। के
खलहक
तुअ ठीक सै उठबै छियै।
ठीक छै राखू हं पाय कमाउ पाय खूब पाय कमाउ
देखु
आँ
अहा - अहा
ठीके छै हेलो
अपन फोन काटू ने महाराज आगा से
आँ